भाइजी प्रणाम।
खुश रहू भाईजी की हाल छै।
ठीक छै भाइजी।
ऑ
आओर भाईजी की होइ छै।
ठीक छै भायजी अहाँ के की हाल छै।
ठीक छै आओर खाना पीना हो गेल छै अहाँके।
ठीक छै भायजी हँ खा ए छी अहाँ खली।
हँ खा ले छी। रोटी भुजिया लुबका के सब्जी कटहल।
च चा ई सभ खाली।
जी भाइजी।
हँ भाइजी सुनाई दे रहल छै।
हँ भाईजी तब भाईजी यहाँके पेड़ पौधा छै।
। पेड़ पौधा तऽ छले छै अहाके पेड़ पौधा छै
हँ भाइजी हमरो किछु करइ। तऽ भाइजी अहाँके खानामे की की ख लै छी।
हम तऽ खानामे आज खयने छी चावल दालि। तरकारी तरकारी बुझै छी ने।
जी भाइजी बुझैत छी।
भायजी कनि धीरे धीरे बोलिय ओ ने हमरा जोर जोर सुना सुना दैय।
अच्छा भाइजी ठीक हौ भाइजी।
तऽ दाल।
तब भाईजी अहाँके की होइ छै। लौकाके सब्जी ख ले छी।
आ। लौकाके सब्जी केना बनायल जाइत छै भायजी कनि हमरा बता सकैत छी।
ह। भाइजी अहाँकेँ मिलबै तऽ जरूर बतबै भाइजी अहाँके पेड़ पौधा छै।
हँ पेड़ पौड़ा छै।
तठ। तऽ भाइजी अहाँके। के कथि कथि के पेड़ छै।
आम के छै अमरूद के छै लीची छै मैगो छै। अहाँके आम के पेड़ छै।
हँ भाइजी हमरा आम के पेड़ छै।
तऽ आमके पे पेड़ पर आम उगै छै कि मैंगो बाज जे।
भजी हमरा तऽ आमके पेड़ अच्छा छै।
तो ओकरर कोन कोन आम पहि छै भइ।
आमके पेड़मे तऽ हमरा किसिमभोग दलमा बमबइ। जर्दा ई सबके पेड़ छै।
तऽ ई सब कहाँ से लगेेले छी भाईजी अहाँ।
ईसभ तऽ नर्सरी से खरीदले छी।
तऽ कैसे रुपैए पेड़ मिललै भायजी अहाँके।
भाइजी ई पेड़ तऽ हमरा सरकार द्वारा मिल छै।
नर्सरीमे सरकार देलै अहाँके।
जी भाइजी जैसे सरकारी एगो योजना चलल छै। जेमे सरकार ने। इमे सरकार ने भायजी पेड़ पौधा पर्यावरण के। अच्छा करै लेल।
हूँ हूँ।
पेड़ पौधा लगाबै लेल योजनाके तहत पेड़ दैत छै किसानके।
अच्छा।
आ ओ पेड़के सुरक्षाके खातिर।
हूँ हू।
सरकार पैसा भी दै छै।
ओ कितना भाय छै।
ई तऽ हमरा नहि जानकारी छै। लेकिन अभी तऽ हम पहिले पहिले पेड़ लगयने छियै। तऽ लेकिन सरकार जे ओकरा सुरक्षा लेल पानि पटाबय लेल इसभके लेल। पैसा दै छै जाहिसँ पेड़ पौधाके किसान अच्छासँ देखभाल। करतै ओकर सेवा करतै।
एहिऐसे सरकार के की फायदा छै भाइजी।
भायजी ऐसे पर्यावरण दुरुस्त होत ह आम जनता। के साँस लेबैके कूड़रा। कोरोना महामारीमे अहाँके देखलेबे होबै कि। पेड़ पौधाके कमीके कारण कितना लोग साँस लेबैसँ मरे गेलथिन।
हँ सास लेबैस नहि सास नहि लेबैस मार गेलै।
हँ भाइजी अहाँकेँ ठीक समझै छी।
हँ आउन भायज अहाँ फिलम देखै छी। अहाँ फिलिम देखैत छिय की।
नहि भायइजी हम तऽ फिलिम नहि देखैत छी कभो काल फिलिम देख लैत छी। पुरान फिलिम हमरा ज्यादा देखयमे अच्छा लगै छै।
एगो पुरान फिलिम अहाँके हम सजेस्ट करू।
जी भाइजी कह रहू ने।
एगो बहुत पुरान फिलिम छै उन्नैस सए सत्तरि अस्सीके आसपासके।
अच्छा भाजी कोन फिलम भाजी।
एनिमल।
हँ भाइजी।
हँ रणबीर कपूर छै ओमे एक्टर।
अच्छा।
हँ तऽ वहाँ देखब ने अहाँ। तऽ अहाँके खूब अच्छा लगी काहि अहाँके पुरान फिल्म देखे के शौक छै ने।
नहि भाय ओ तऽ फिलि्म हम नया नया सुनले छिय कि नया आयल छै।
नहि आय नया छै लेकिन ओहिमे जे कहानी छै ओ उन्ननीस सए साठि के छै। जसन तिरंगा अह सुनले हो कब।
जी भाइजी।
तऽ तिरंगा मे भी पुराने कहानी छै ने फिलि्म तऽ एक जहिो आते लेकिन ओकरा। कहानी तऽ पुराने न होतै।
जी भाइजी ई बात तऽ अहाँके ठीके छै।
हहाँ गाना सुनाै छी की नहि भायजी।
सुनै छी भाइजी।
गाना सुनै छ भै कि।
बी हमरा ओल्ड गाना अच्छा लगै छै भोजपुरी।
सिघहारा सुन लै छियै सिघहारा।
नहि भाजी हमरा भोजपुरी गाना अच्छा लगै छै।
सयार तू तो बदला न। क है।
जी भाइजी अहाँके बहुत बेसूर आवाज छै।
अच्छा अ। खूब मजा करै छी फ।
भाइजी अहाँके खाना पीना खुदे बना लै छी की।
नहि भाइजी हमरा खाना पीना तऽ बनाबे न अबैय लेकिन हमरा बिरयानी बनाबे अबैया।
ओ भाइजी अहाँ तऽ बहुत अच्छा बात कहै छी तऽ अहाँके बिरयानी बनाबैमे आबैत छै।
आँ।
तऽ बताबल ने जाउ कैसे बनै छै बिरयानी।
देखियौ बिरयानी जे छै ने बिरयानी। मीट उट के चीज नहि छै बिरयानी छै मसालाक के चीज। जेहन निमन मसाला। त हने निमत सुआद बिरयनी छै ने। बिरयानी लेल अहाँके चाहिये चावल बिरयानी वाला। कहै किुछो फाट के ले लगै छै।
जी भाइजी बोरत।
खूब भाइ जी अहाँ खूब मजकिया इन्सान छियै।
बोरा फाट गेल छै भाइ।
आ बिरयानी लेल चाहि बिरयानी वाला प्तरका चावल।
जी भाइ।
जानै छिय ने बिरियानी वला पतरका चावल केना होइ छै से।
जी भाइजी जानै छियै।
आ ओकरा बाद अहाँके चाहियै अगर अहाँ वेज बनायब तऽ ओहिमे तऽ। सब्जी भी चाहिए एना के सोयबीन चाहिए पनीर चाहिए। अगर अहाँ नॉनवेज वा चिकेन वाला बनायब तऽहाँ के चिकेन चाहि।
जी भाजी चाए।
ओकरा बाद अहाँके ची मसाला बिरयानी मसाला शाही बिरयानी मसाला। तऽ अहाँके। करे के इ है कि यहाँ दू तरीका से बना सकै छी एक तऽ कूकर मे रख क बना सकै छी। एगो पतीला बना क बना सकैत छी।
जी भाइजी।
दुनू अहाँके लेयर करयके होत जेनाकि। कम सीजल चावल एक तरफ सीझल चावल एक तरफ। किकनर गाव मे एक तरफ़। ह फेर बनाउ ने तऽ केन एक चीज अहाँ बिरियानी सब खा तब लब ना।
जी भाइजी।
बिरियानी के घुँघट जेना उठायब।
जी भाइजी।
तुरन्ते अहाँके एक घण्टा के अन्दर मे खा जायके रहत अहाँ केँ एक बार घुँघट उटलाक के बाद ओकर। करोमा जेस होइ छै।
जी भाइ।
धीरे-धीरे खतम होई लागल।
ओ भाइजी ई तऽ अपनेके ठीक बात कहले छी।
हँ अहाँके अगर अच्छासँ सीखयके होत।
जी भाइजी। ठीक भाइजी, जरूर अपनेसँ हम सीखब।
जरूर अहाँके दावत पर बुलायब। भोज करब हम अपना घरे हवाई जहाज। दही चूरा केना लागे छै।
जी भाइजी।
अहाँके दही चूड़ा केना लागे छै, केना।
दही चूड़ा तऽ हमरा बेजोड़ लगै छै भायजी अहाँके दही चूड़ा कैसन लगै छै।
अय चोरा तऽ हमरा मैथिल छी। जेना दही चूड़ाके कामे नहि छै हम रोज नाश्तामे दही चूड़ा बुनिया खाइ छियै।
जी भाइ जी अहाँके एकदम ठीक कहैत छी।
हुँ।
तऽ भाइजी अहाँ दही चूड़ा, दही जमा अबैत छी अहाँकेँ।
दही जमाल दही जमाउ। देल कमे अय रंग देल जाइ छो दूध मे अपने आप जम जाइ छो।
भायइजी तऽ अहाँके कथीके दही अच्छा लगैत छै भैँसीके कि गायके।
आय जे हमरा तऽ भैंसी के द लगे छै अहाके कथी के अच्छा लगे छै।
हमरो भैंसिके अच्छा लागै छै, भाइजी।
ओ भाइ जी। ई तऽ सेम-सेम भऽ गेल, हम आब अहाँ से हाथ मिलाबै के चाहै छी।
जी भाइ जी। आओर भाइजी अहाँके खानामे की-की पसन्द छै।
खाना मे तऽ हम अहाँकेँ। बता द हमरा रोटिया-पूछिया।
अच्छा भाइजी।
इहे अच्छा लागे छै।
हमरो इएहे सभमे अच्छा लगै छै। भाइ जी शाकाहारी खाना अहाँके अच्छा लगै छै कि माँसाहारी।
हमरा तऽ हाइब्रिड अच्छा लगै छै। शाकाहारी-मासाहारीके मिक्स। जेनाकि एक तरफ भऽ गेल अहाँके चिकेन लॉालीपॉप।
जी भायजी।
आ दोसर तरफ भए गेल पनीर टिक्का ई दुनू अगर हमरा मिल जायत तो हमरा कुछो। छैए।
भ छै।
आओर अहाँके खाना पीना भऽ गेल रहत।
हँ भाजी खाना पीना भऽ गेल। खाना पीनामे तऽ रोटी भुजिया सेवइके खीर इएहे सभ भेल लेलक।
अच्छा ईसभ बात अहाँ अपनेसँ बननेे छियै कि माताश्री बनल छिय अहाँके। अचा मात जी बनल छी।
आहके खाना पिन भ गेल छै अच्छा तऽ अहा के त पेट भर गेल छै।
यह सभ चावल दाल तरुआ बघरुआ। चलो भायजीब वहाँ से हम अलविदा।
ठीकीक ग प।